हँ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
देखी त हँ हेलो राधे राधे ह
राधे
बोलियौ
की हाल चाल सब ठीक ठाक
घरेमे घरे मे छी कहाँ रहबै आरो
ह्म
कैसन तैयारी चलि रहल हन केगो अबरी सोमवारी लगले हन सावन मे
सुनैत छियै कि चारि गो लगल छै
सुन हँ हमूँ सुन लियै की चार गो लगल छै अबरी अच्छा लगलै ह अच्छा अच्छा भीड़ भाड़ चलतै अबरी मेलामे
हँ
बाबा धाम सबस अच्छा हमरा ने मेराठ सबस अच्छा हमरा पे खाय म अच्छा लगैत छै
ह
आरो
बता कहाँ गेल्ही रे
हँ अे छियए तऽ निकब
काहाँ गेल्ही हे बच्चा बूत्तर क सब परेशाने अकेले रहबे करै छै बच्चा सुतलो नय
बदमासीए एतने कर रहल छै ने बदमाशिए इतना ने करै छै ने कि की बताइए
ओतैक टाइम नय होलै दस बजले य हमर लेइका सुतो गेलै सब बारिश जागेलँ रहै छै ते राति तक जात भोरे उठतै कखन
जबकि भोरे इसकुल छै ई सबके
तभी घड़ी तक अथी कर रहले ह
घाय छै तब तक एकरा कहाँ आबे छै
अर लेइकन बुतरू इतने बदमाशी लेकिन तब भी हमलोग से कमे बच्चा बूत्तरू एगो हम लोग खेले रहियै ओते जते बच्चा बुतरु कहाँ खेलै छै लेकिन तैयो परेशान हो जाइ छै बात ई नय तऽ हमहु आर सोचै छियै नय खेल रहू लेके ह जतेक हमे अरके ओते लेके नय खेल हँ तब तऽ शान्ति रहै छै दू बजे तक आ कामो ओरिया छै शान्ति स सब काम एने ओने सब देख सुने होइत रहै छै ढङंग से कम स्थिर से होते रहै छै शान्ति स हू
तब आरो सुनाबो सोमवारी करै छहो की
हँ नय हमेअर नय करै छीयै सोमवारी खाली पूजा करै छी हमरो क हम ने करबे ने करबती जे करबे पहिले ही हमहुँ आर पूजा खाली कर ले छी समाज ने करे छी हर सोमवारी के होते त फूल बेल पत्तर मंगेबे पूजा कर लेल करबै घरेमे हमरा कन शिवलिंगग छेबे करथिन ओकरे जेबे पूजा कर
हँ अभी रक्ष बन्धन होतै ओहि सबटा सोमबारे क लगतै क की लग
तारिख छै पता नय के तारिख छै नय देखलिए पन्ना पलटे थिन इएहे महीना ने तऽ फेर सावन घुसतै की नाग पंचमी तऽ सबक धरने सब कुछु होबे लगतै
हँ अभी तो हमरा सभहक अथिए क तैयारी
ह मेलाके ने सावनके हू
अभे कुल खाली खोबा खोबा सब खोबा लाय स्टॉक में राख रहले है
सब कहै छै ऊटके दूध ऊटके दूध रहै छै ह काहे कहली ऊट कऽ दूध कऽ रहे छै ने
हँ आ जैसन तैसन सब खोबा रहै छै कहाँ कहाँ खोबा रहै छै ओही सब खोबाका खोना छै पूरा तब हमेर सावन पेड़ार नहि खाइ छियै
अच्छा ओ
तबियतो आर खराब होइ छै आब काहेकि जे से जैसे तैसे कहै छै जैसे तैसे सब बेचैत रहै छै
उतना दिन से स्टॉक करके रखे होते नऽ इहे
तब अभियय सऽ खोबा सब राख रहले हन ते एकदम
बापरे बाप
आ बनबै घड़ी तऽ जैसे तैसे बनतै बनिए जतै चीनी उनी जेतै कहस खट्टा लगे कुछ लगे तखनी बढ़िियाँ खिलाायके
हँ तौल देलकै जल्दी सुनि अपना
कि ओकर अरके किछु अलगे रहबे करै छै कि ओहि सभके खिलाबै छै बढ़िआँ बला आ पैकेट में सब ठीक सेहेते हैं कैसे ने कैसे ओल झोल करै छै कि खरबका दे देय छै आ फेर उला रख ले छै सब बना के पहिले सेटिंग करके रखे छी
अच्छा अच्छा
तऽ अपना एने ओने कटै छै
छै छैे करै छैले के नहि ले छै सब ले छै पेड़ा तो ज बाबा धाम के जरूर ले छै
प्रसादो तो ही बे करे से चूड़ा होलो दाना मकुदाना पेरा बधी सिन्दूर एह सब तऽ प्रसाद हो आ जे अयतै सभ ओ लेबे करतै हँ
हँ
द चाहे नऽ नहि खरीदे ई सब तऽ खरीदबे करतै
खरीीदबे करतै हँ
ओ ई सब बात छै आर की आ कितना लाखो करोड़ो आदमी आबै छै उतना उतना आदमी कहाँ से पूड़ेत कहाँ से खोबा लेत कहाँ से कीे ई मिला ओ मिला जे से मिल के पेड़ा बना के बे बेचे छै
ह अैदा मदाा सब मिलय दौ होतो ने
हँ दू महीना पेड़ा हमे नहि
सावन भादो ने
हँ हमेर नहि खाय छियै
अरे बाप रे बाप हमरा आरके बड़ा अच्छा लगै छै।
होबा तऽ पिलुओ आओर हो जाइ छै तऽ
नय कोइ लाबै छै तनी देलक तछक खाय लक लेकिन जानै नय रहीयै की हमे आर क पिल्लू आरी तऽ सोचलिय ह सही मे घड़ी स्टॉप करबे करय होतै अदमी
हँ तब बोरा के बोरा आबै छै कहाँ कहाँ से
जतनीऐ बिकरीऐ होतै की अदमी अथिए हो जैतै की रे बाप
आओर तबकी
अच्छा
पहिले तनी तनि प्रसाद बाँटे रहै तऽ ओकरेमे खाायमे कितना अच्छा लगै
हँ आ नय तोरा ने ओज छै घर तऽ जाइ आ जे नहि जाने छै से की करते से एकरा तऽ पते ने ने ने रहते
तऽ पहिले वही चूड़ दाना खाय खातिर बहुत अथी होय रहै चइ जाइ तऽ अभी अभी कहाँ खाय छियै शौखो से नहि लऽ के बैठ के खाय पाबै छी
हँ
हूँ
अच्छा
हिनकर खाना पीना हो गेलै
हँ हमरा सबके होल छै सब ऐसे बैठे सुति जेबै भऽ गेल दस बजलै ने आब सुति जेबै आब कुछो नय हम दस साढ़े दस तक सुति जाइ छी कभी कभी एगारह बजल के तऽ फेर छओ बजे उठे करे छी उठे कितना बच्चा बुदरूके उठाउ लंच बनाउ आठ बजे जतै तब तक लटकल रहब बच्चामे जोरे जोर चलि जेते तब फिर काम धाम करते पूजा लगै छै एक बजे तक तऽ खाने बनैत रहि जाइ छियै एक डेढ़ बजे तक एतना देर होबै छै हमर
हूँ
आर जल्दी जल्दी कामो नय होबै छै
हुँ
पहिल न दौड़ धूप दरद से ऐसेहीं हालत
हँ ठीके बोलै छी तब
हुँ
अच्छा
साावन कै तारीख से खुजतेै कुछ पता छै तीस के की अठ्ठाइस पूर्णिमा कहिया छै
नय देखलियै लेकिन तीस से सुनै छियै सावन घुसतै
ई महीना होय के बादे ने घुसतै की बीचे मे छै
तेरह चौदह तारीख होइे गेल छै नहि हो गेल छै तब दस दिन बारह दिन छै अभ
हँ तऽ होइ सकै छै पूर्णिमा घुसते तऽ होइेत बिहानी होइके
ा ह दू दिननक के पूर्णिमा होइये जाइ छै मेन बात छै
हँ एगो गुरु पूर् एगो पूर्णिमा रहै छै
हँ नहि आधा मिल मिलल जुलल जे रहै छै ओकरा मे तऽ होइए नऽ जाइ छै
हँ अबरियो तऽ दूगो रहै एगो सनातन दान के पूर्णिमा एगो गुरु पूर्णिमा ऐसे होवे छै
हू
सब कुछु दूगो होवे छै दू दूगो दू दूगो होइे जाइ छै
सब हो जाइ छै तऽ ओ
अच्छा
पूर्णिमा दू दिन आधा दिन चारि बजे से मिलल छौ तऽ उतना देिन सऽ उऽ मिलल छ ऐसे ह
आब एतना तीथि पीी देख रहले नदी ते ने पता चलैी सोझे देखे रहे ठ प्रसार की त हो बस हो गेल आब तऽ सब कखने से घुसले कखने खतम होले सब देेले रहै छै
हँ खाना आर खा लेलहो कि
हँ हमे खा लेलियए
हँ
कहली तनि फोन हो जाइके चाही बड़ी दिन होय गेलै हन
हू हू ठीके छै सूतय तो आर की सब तऽ उहाय हो जाइ छैय हमहुँ जाइ छी अब सुतय लऽ
कर समिट कर समिट कर